हेलो हँ नमस्कार नमस्कार
तऽ तऽ की हाल चाल अछि
हँ सब ठीक अछि
तऽ हम कहले रहू जे बड़े दिन बाद अइ हमर याद आयल आहाँ के कते हेरा गेल छलहुँ एतेक दिन से
की कहब काजक एते झंझट रहैत अछि जे फुुरसते नहि भेटयके अछि हम सोचैके छलहुँ जे आइ अहाँके फोन करब तऽ कहू अहाँके की समाचार आछि घरबड़ सब गोटे नीक छथिन नऽ
हँ भइ भावना क कृपा भगवानक कृपास सऽ सब नीक छथि हमरो उह हाल आछि ऑफिस से घर घर से ऑफिस जीवने गाड़ी कोना से घीसिया रहलल आछि आहाँ अपन कहू काका काकी केहन छथि ओकर स्वास्थ्य अब ठीक छैन पहिने सुनि रहल छलहु जे काका के ठेहुन मे दर्द रहैत छनि
हँ ई तो टेहुना के दर्द तऽ अब उमर के संगे रहबे करत काहेकि जाड़ाके मौसम आबि रहल छै तऽ दर्द कनि आऔरो बढ़ि जायइत छनि डॉक्टर दबाइ चलि रहल छनिी मुदा मालिश तेल से कनि आराम भेटैत छै तऽ काकि तऽ नीक छथिन अपन पूजा पाठमे लागल रहै छथिन
अच्छा अच्छा हँ ई तऽ ठीक अछी बुढ़ारी मे ई सब कष्ट तऽ भोगे पड़े छै काईन बनी जे भोर साँझ कनी घाम मे बेसी अऽ गर्म पानी से शिकाय करथि हमरो बाबूजी के उहे हाल छैन
हँ एकदम एकदम कहबान अच्छा ई कहू भौजी आर बच्चा सब की हाल रहल अछि बड़का बेटाके पढ़ाइ केना चलि रहल छै एहि बेर तऽ ओ दसमे के नऽ परीक्षा देत नहि
हँ ई बार बोर्डक परीक्षा छै ओकरा ताहि लेल तऽ ओकरा दिन रति ट्यूशन आ कोचिंग मे लागल रहे पड़ै छै भोर मे उठी के जे जाइ तऽ सााँझमे घोरी छै पढ़ाई लिखाई कऽ पहिलू जक बात रहल बड़े प्रश्न छै बड़े प्रेशर छै बच्चा सब
ह से तऽ चाहबी कियेकि आबऽके प्रतियोगिता बड़ कठिन भए गेल छै ने मुदा बच्छा तेज अछि तऽ एक नंबर से पास करत अहाँ चिन्ता नहि करू
हँ हँ ई तऽ बात छै बस ई सब ते होइत रहे अब ई कहू आइ भोरक झलकी में की कहे खेलू कोनो को नीक चीज बनल छल की नहि
हँ आय भोरमे त हम हँ चूड़ा दही आ गुड़ खाायके ऑफिस आयल छी संगे दूटा केैरा भी सेहो छल मिथिलाके लोक लेल चूड़ा दही तऽ नीक है जलखा आओर सभ सकसँ छै ने मोन एकदम ठण्ड गेल छै अहाँके एतय की बनल छल
आाह चूड़ा दैक वाह वाह चूड़ा दही त बाते न्य छै हमरा अते आइ भोर मे मुकनी अ वेगन टमाटर चोखा बनेल छल संगे धनिया पत्ता लहसुन चटनी
आ हा मगनी आऔर चोखा सुने त मुँहमें तऽ पानी आबि गेल बड़ दिन भए गेल मकगुनी खायमे भौजीके हाथासँ मखुनीके स्वाद तऽ हमरा एखनो याद अछि
अच्छा अच्छा तऽ एहिमे सोचबाक की अछि ई तऽ अहाँ अपन घर आबि जाय तीनो दिन छुट्टी बिना मुखनी सगे संगे राति मे घस मांश सेहो बना ले हसिक मानस अरबा चारक भात खाए दुनू भाय मिल जाय
एकदम एकदम माछ भात सुनला तऽ मोन औरो गदगद भए जायइत अछि एहि बेर जखन हार्ट गेल छलहुँ तऽ खस्सीे माानसके दम बहुत बढ़ि गेल छै आठसँ नओ सए भए गेल त इ आठ से नौ सो टाका किलो भय गेल अछी महगाइ बहुत बढ़ी गेल अछी
बिलकुल बिलकुल महंगाईक बाते नही पुछु भइ तऽ बाजार जाइ छी तऽ एक हजार टाका कोनो औकात नहि बुझा छी अ छोरा भरी तरकारी अनु आ हजार क खर्च काली हम पोखरी लग गेल चलू तो महो माछ देखलौं सोचलेनु आधा किलो ले ली मुदा दाम सुनी के मोन खट्टा भय गेल।
हाॅं भाय सबकिछु उहे हालत छै, जेहो कमाइब स तऽ खयबे करब अच्छा ई बताउ जे काज काज केहन चली रहल अछी नवका मालिक के कि कि हाल चाल छै
आब काजक कि कहब नवका मालिक बड़ा किटकिट करै अछी भोर नअ बजे से साँझ सात बजे धरी एकदम माथा टइ जायहे जतेक काज करु ओकरा कमी हो जाय छे हम सोच कि रहल छी जे कोनो दोसर कम्पनी मे काज ताइ कि
अच्छा उतवाली नही करो भाई आय काले बाजार कऽ इसथिति बहुत खराब अछी नव काज भेटब अतेक असान नय नै छै जे घैट गेलहा वाला छी ताहि मे सन्तोष करु आ तऽ धीरे धीरे दोसर ठाम परयास करैत रहु जखन नीक ठाम भेट जायय तखन ई काज छोर देब
ह ह अहाँकेँ कहब एकदम ठीक अइछ हमरो मनमे यही बात अछी। मुदा मन बरी उचाड भैय गेल अछि। राजक तनाव मे देह माथा सभ भारी भारी लागे छे हम सोचित रहल छी जे किछु दिन लेल छुट्टी ले के कतौ घुमी आयब कोनो शात जगह पर
अच्छा तऽ वहा ई बहुत पौराणिक विचार अछी। घुमै फिरैसे तौ मोन अहि सँ हल्का होयत छे पर काज करबाके नवका उरजा भी भेटैत अछी, हमरो मन। बड़ दिनसे कतौ जयबाके लेलऽ आकुलायल छल, यहा जयबाके सोच रहल छी की
हू, हम तो सोची छी जे दार्जिलिंग आ सिक्किम देश जयबाकऽ योजना बन पहाड़ पर आ हरियर गाछ। ब्रिज देख के मन स्रन भे शान्त भय जाय छै अहाँकेँ कि विचार, कि अहाँ सभ संगे चलब
दार्जिलिंग, इ त एकदम नीक जगह छैय हमहूॅं बहुत दिन स सोचैत छलौ जे बच्चा सभके कतौ पहाड़ देखै ल आबी अगर हमसभ परिवारे स चलैतों कते नीक रहत रहे दो परिवार के बीच हसी मजाक होय त घुमै मे आरौ बेसी आनन जायत
बिल्कूल एकदम एकदम ई तऽ हमहूॅं सोचे छलौं हमरा सभ लेल ई ट्रिप बहुत जरूरी अछि से कऽ प्लानिंग कैल जाइ हमरा लागैत अछि जे अगिला मासकऽ, पन्द्रह तारीख आसपास नीक हेत बच्चा सभके स्कूल मे सेहो छुट्टी रहत
ह अगिला मासके पन्द्रअ तारीख तक असकुप ह ओ कि हम सोचै छी ओहि समयमे कोनो विशेष काज नहि अछि हम ऑफिसरसँ तो चारि पाँच दिननके छुट्टी लेब मुदा दार्जिलिंग जयबाका के लेल हम तऽ हमसभके जे धरीके ट्रेनके टिकट कटाबैके पड़त
हँ ई तो बात सही ट्रेन टिकट त पहिले कटायब पड़त नहि तो कन्फर्म सीट नहि भेटे अ अहाँ अपन आ भौजिक अ बच्चा सबक नाम आधार कार्डक फोटो हमरा व्हाट्सऐप कयदे हम काली भोरमे स्टेशन जाय के ऑनलाइन टिकट बुक कर ले
ओ ठीक अछि हम फोन रखल पड़ै अहाँके सभ डिटेल्स भेज देब आ ओतऽ रहबाके की व्यवस्था रहत होटल पहिनहे बुक करब कि ओतय जाइके करब
अ हमरा एकटा जान छीनार के दार्जिलिंग मे रहैत अछि ओकर अपन होटल छै हम ओकर फोन कय के अ दूटा नीच जगह रूम बुक कय लेबनी आ ओतेमे कंचन झ्ंगा पहाड़ एकदम साफ देखैत अब होटल के चिन्ता छोड़ी दे ओ हमरा पर छोड़ि दियौ
वाह तखन तऽ सभ काज आसान भए गेल आब हम भौजी से गप्प कयके कुछु हुनका से गरम कपड़ा सब निकाल लीथी ओतै तऽ बढ़ जाड़ रहत ने बच्चा सभक लेल स्वेटर मफलर टोपी सब सब ले लेके जाएके पड़त
हँ गरम कपड़ा तऽ बहुत जरूरी अछि छै दार्जलिंग एक जाड़ककोनो ठेेकान नहि छै कहियो बरफ पड़े लागेत अछि एक दूटा छाता सेहो राखिलेब
हँ बात बात मे पते नहि चलल छै कथे के समय बीतिे अहाँके गप्प सुनि के दार्जिलिंग चित्र के एकदम आँखि से सोची आबि गेल
अभी कहू जे रातिके भोजनमे आइ की बनबऽ रहल छी
आइ राति मे हमरा ओते अरघ दडाली अरबा चौरक भात आ पेरर आलूक भुजिया बनल से तिलरोकक तरुआ सेहो बनबाक बात चल रहल अछि त ठीक अछि छी बात बात में तऽ समय का पते नहि चलल फिर से गप्प कयल जाय
ठीक छै बादमे बाजल जाय
ठीक छै राख चाहै छी
ठीक छै नमस्कार